हलो की हाल समाचार ठीक ठाक छै
ठीक अए
हँ हँ
धन रोपनी तऽ गाँव घर मे आब शुरू भऽ गेल छै आब
हँ अय कने ई बरखा जे भेलैय कने कने होइत रहै छै
हुँ जोन बोनिहार सब जोन बोनिहार सब आब लागल अछि खेत खलिहान मे
हँ खेतै हँ तऽ पहिले तऽ आब तऽ टुंड की कहैय छै आब हर सँ तऽ जोताय नय छै आब तऽ नवका नवका अथी सभ आइब गेलै य मशीनरी चीज सब
वस्तु स्थिति की छै जे भारत केँ विकास मे आब
जे छैय से बहुत तीव्रता आबि गेलै य एह कारण से जे छै से आब लोक धीरे धीरे वि कास केँ तरफ बढ़ि रहल छै
हुँ तऽ आब ओ हर तर सँ तऽ जोताय नय छै हर बैल सँ बरद एतै छलै य तऽ तऽ ओहि सभसँ तऽ नहिए हेतैन तऽ आब अइसेसँ जोतेलक
हुँ
मशीन सँ ट्रैक्टर सँ आर पहिले तऽ आ बरदसँ जोतलक फेर लकड़ी वला एगो आबै छलैय उ ओहि सँ चौकी दै छलैय ओकरा एक रंग केलक समारलक
हरकंडा पालो रहे छले यऽ ओ बरद केँ कन्हा पर पड़े छलैनि हरकंडा पालो आ ओ घीचे छले य ओ चौकी पर चढ़े छलैय पेना करै छलै यऽ पाछू सँ
हँ तखैन उ ओहिसँ जोतायल चौकि देलक तखैन से ओ समारलक तखैन जा कऽ ओकरा ओहिमे फेर धान कदबा भऽ गेल रहै छलै एकदम
हुँ
आयमे धन रोपनी भेल
हुँ
आब तऽ से सब मशीनरी एगो ट्रैक्टरे सँ होइ छै आ
ट्रैक्टरे सँ सबटा होइ छै जोतनी होइ छै चौकी होइ छै
की होइ छै तकर बाद जोन सब रोपनाइ शुरू केलक धान
हुँ
ताबे धानो तऽ कते प्रकार केँ होइ छै
हुँ बहुत प्रकार केँ होइ छै
सब जगह सब तरहक धान केँ उपज होइ छै जठ जेम्हर जय तरहक घान धान केँ रहलै बेसी उपज ओ धान ओ धान केँ बेसी लोक खेती करै य
हुँ
लेकिन लेकिन कतहु कतहु ओतेक पाइन नय भेलैय कतौ कतौ खूब बढ़िया भेलैय
बरखा भऽ भऽ कहाँ रहल छै अब तऽ
बरखा बड्ड कम होइ छै
हुँ
कतहु होइ छै तऽ बइढ़े आइब जाइ छै आ कतहु नय होइ छै तऽ ओ अथिये रैह जाइ छै सुखाड़े रैह जाइ छै
हँ सेहा छै
तहन तऽ ओ दमकल से कते करतै आ धानमे तऽ बेसी पाइन चाही
बेसी पानि चाही पाइन बेसी लै छै ओ
हँ ओहिमे तऽ रोपला कऽ बादो खेत मऽ पानि लागल रहबाक चाही तखन धान आ नहि तऽ से जो नय भेलै पाइन केँ अभाव भेलै तऽ सभटा फेन खराब भऽ जाइ छै
हँ बरखा बरखा के भेनाय बहुत जरूरी छै
बड्ड जरूरी छै
हूँ कम से कम छः इंची पैन ओइमें लगनाइ जरूरी छै तर मे जड़ में
हँ जड़मे पैन लागल रहबाक चाही तखन होइ छै आ नइ तऽ खखरिये भऽ जायत दाना ओइमे दाना पकड़बै ने करतै
हां
जेहन धान होइ छै तख खन बड नीक लगैत रहे छै खेत सब लहलहायत दखए मे जेहन ओ एकदम हरियर कंच एकदम खेतसभ लहत लहलहायत रहै छैय तखन ओएमे जे ओ शीश जेहन ओकर निकलै छै खुब घोग भरल रहल ओइमे आ आऽ तखेन तकर बाद जहेन ओ पूरा शीस लबैत छै तखन देख खेत देखे म सुंदर लगैत रहै
लहलहायत रहै छै बीच में धान धान मे अथी पड़ै छै की कहै छै ओकरा खाद पड़ल सेवा
हँ आ तऽ जे भी खैर अछी बला खाद सब पड़ै छै यूरिया तूरिया ई ओ आ तऽ ततेक तरहक खादो दैत छै जे ओहू दुआरे खेतसभ खराब भेल जाइ छै पहिले ई खादसभ कहाँ पड़ै छलैय पहिले तऽ ओ जे जैविक हँ पहिले तऽ जेैव जैविक खाद होइ छलैए से सब देल जाइ छलैए खेतम
गोबर के खाद बने छलैया
गोबर के
देलक ओइमे कनीक ओ
हँ तैं पहिले हर बरद से जोताइ छलै तऽ ओहो अथी होइ छलै ने अब जतेक घास सब जे भेल रहलै ओसभ सड़लै ओहीम ओ रेह गेलै खेते मे ओसभ सड़ले तऽ ओहो एकटा खाद भऽ जाइ छलैए
हँ हँ
बरद जे गोबर करैत रहलै जोतय कालमे उहोसभ सभटा ओहीमे मिल जाइ छलैएया ओसभ खादके खादे के काज करे छलैया
हँ
लेकिन आब ततेक सुविधा बढ़ि गेलै ओसभ हर बरदके आब कतो देखबो नइ करबै गामो घरमे हँ
बरद आब रहिते ने बरद आब होइते नइ छै तऽ
आब गामो घरमे तऽ बड कमे भेटत गोटेक आधेके भेटत तऽ भेटत नहि तऽनहिये।
कनि दिनमे
कने दिनमे तऽ आबक जे हँ आबक जे जेनरेशन हेतै बच्चासभ ओसभ जे पैघ हेतै तऽ ओसभ तऽ लगैया चिनभो नहि करतै।
हँ
जे कहबै हर बड़द तऽ बुझबे नहि करतै जे की होइत छैय।
विलुप्त भऽ जेतै सबटा धीरे धीरे क कऽ जे छैय सए।
पालोय इ कि होइ छैय से बुझबे नहि करतै सबटा भेल भेल जाय
मशीनरीके जे विकास भऽ गेलै न एकसँ एक मशीन आबि गेलै बात भऽ गेलै विचार भऽ गेलै सब।
नहि एत। मनुष्यके सुविधा बढ़ि गेलै मनुष्य सबके तऽ
कहै छैय जे कम समयमे भऽ जाइ छैय काज।
हँ
लेकिन सुविधा बढ़लै तऽ वैह लागतो बढ़ि गेलैया। एहन बात नहि छैय पहिले ओतेक लागत नहि लगै छलै। आब त सबटा चीजके पाइयै लगै छैय कोनो चीजके खेती करू तऽ नहि खेतियो केनाइ सब छो छोड़ने जा रहल छैय।
हँ खेती आब बहुत कम भऽ गेलैए। लागते बहुत लगै छैय खर्चा एहिमे।
तै न।
ओकर जे ह
जखहन कि अपनासभके एम्हर मिथिलामे खेतीके बेसी अथी छलैया। सब करै
आओर आब त सन साओन महिनामे धानक खेती होइ छैय। आओर ओकर बाद जे छैय से बरसा बुन्नी भेलऽ फेर साओनमे लहलाइत रहल खेत। पथार पथार पूरा लहलाइत रहल आओर वैह छैय समयके दौर।
आओर
हू
सएह भऽ गेल छैय आब पुरना खेतीसँ होते कहाँ छैय पहिले जेना कतेक मक्कई होइ छलैया।
हँ
जनेर होइ छलैया। मड़ुआ होइ छलैय।
हु ‌मोटका‌
मड़ुआके दाम अल्हुआ होइ छलैया आब ओहो सबके खेती आब कहाँक बड कम भ गेलैय
सुथनी होइ छलै अलहुआ होइ छलैह किशोर होइ छलैए बहुत सारा चीज सब
तब ओसभ सबटा कम भेल जा रहल छैय। जे अल्हुआके पहिले कोइ पूछै नैय छलाह हं सैह हं खाए नये चाहै छैय आ ओ आब भेटैत नहि रहैत भेटितो छैय बजारमे तऽ धऽ क महग
चूँकि ओकर रिटर्निंग नहि छैए अर्थ, अर्थशास्त्रके दुनिआँ भऽ गेलैए एकै चलते एना भऽ रहल छैय आओर कोनो बात नयै छैय
ह सेए छै
और कोनो बात नहि छै
बहुत अच्छी भए गेले या बदल गेले या
धीरे धीरे बहुत चीजके परिवर्तन तय छै हेबे करै छै परिवर्तन नियमे छै संसारकें ओ चलते आब बड़ौदो गेला हरो गेला लकड़ी के फार अबै छलै पहिने बिकाइ छलै य फार बिकेबो नहि करै छै आब हं म्मम
हँ आब तऽ नामो नामो आबक बच्चा सभ नामो नहि सुनते नाम सुनते तऽ बुझबै ने करते जे केकरा के
हम्म- हु हु हु मगर बरदसभ जे होइ छलै पहिने कोढ़िया बरदसभ जे होइ छलै जे नहि बहल बड़त ओकरा ओकरा ओकरा जे छै से को पोलो
कहेय छलैया
कैयला बरद कोढ़िया बरद मुँह मे जाबी लागय छलै ओकरा तखन ओ जोतैत छलैए या
ह जाबी लगायल जाय छले जे कहि खेत में जोतैत रहल ते एम्हर उम्हर के किछो चेड़ न ले जोते कालम
हूम्मममम
ते दुआरे आ तखन धान होइ छलै तहन आ बरदेसँ दौनिओ कयल जाइ छलै धानके
हँहह - चारो कात दौन भेलै मेहग मेह लगै छलै बीचमे
हँ जिनका दर दरवाजा रहलै दलान ओहिपर ओहिठाम ओ मेेल लागल रहल
हँम्म
आ ओहिमे हम चारि ट पाँच टा छओटा बरदके लग कऽ सि दौनी कल गेल तऽ धान ओहि दौनी होय छले तऽ सहत छै आब ओसब होइते नै छै आब सब आब तऽ धनुकके त हँ ओसएल गेल
ओक फर ओाद फेर स ओकरा सुखएल गेल फेर स ओकरा सुखाक
तखन रखैय छलै या तहन अपन बादमे अपन आ ढेकी मे कुटल जाय छलए
ढेकीमे कुटिके धानके राखल जाइ छलै कोठीमे-
कोठीमे रखलक
हँ धीरे धीरे धीरे धीरे सबटा
खतम भेल जा रहल छै आब
हूँ बहुत परिवर्तन भेल- जा रहल छै आओर धीरे धीरे धीरे परिवर्तन हेबे करतै कतेक पटिया पर लोक सुख सुखबै छल तिरपाल पर सुखबै छल धान के आ चिड़ चुनमुनी अबै छलै कौआ मैना सब सबटा आबि